हा हय जय झूलेलाल, जय झूलेलाल मां चवां पई तान न ठाईदा आयो छा रायतो वग़ैरह।
मां ठाईदी आयां बूंदीअ ॼो ठाहींदी आयां तां चयो न कचे आलू ॼो ठायो आये।
न-न-न कचे आलू न मर बूंदी ई चई। मां चयम कचालू ठाया आयन कचालू ठाया आयन। कचालू हा। कचालू और रायतो ठायो होयो भई ग गर्मी आये ना हेॾी। कुछ वणे ई न थ भाॼियुन में ॿारन खे। अ ऐंस हां। कचालू सोक ठईंदा आयन। त हिनन खे ॿारन खे वणंदा आयन त उयो खाई वठंदा आयन ॿार। ईअं त भईया नख ह अॼकल ॿारन खे नख़रा ॿि ता आयन न रोट
हा ॿयो छा गंंॾ में रायतो-वायतो हूंदो आ त खाई वठंदा आयन।
खाई वठंदा आयन तांॼे घर अञा देर सां थींदी आ छा रोटी पाणी?
न ठाये छॾी आये हाणे जेॾी मल खाइन।
खाइ हा ठयल त असां हा।
त उयो देर सा उथन।
हा उई त आये न। देरि सां उथन ता पोइ देर-देर सां पो कम थो थिए सॼो ॾींअ ह ना?
पाण त पेंॼी निंड पूरी करे वठन।
हा और असांखे त सुबअ असांखे। सुमण न ॾिन सई ॻाल चाईंदा आयो ईअ। हा इ आये-आये ई पर हेएॾी। हेॾो गरम आये की मन ई न थींदो आये। की घर में उधम थींदो आ ॿार ॼो हा। तांजा केतरा ॿार आयन ॾाढी
मूंखे ॿ ॿार आयन।
अच्छा मूंखे ॿि ॿई आयन।
अच्छा मुंॼा त नंढा ई आयन हिक ॾह साल ॼो आये।
अछा
अएं, हिक, हिक पंजे सालें जो आहे।
अच्छा, एॾा नंढ़ा नंढ़ा, ॿार तव? अच्छा, न मुंजा त वॾा एन, मुंजा त वॾा तव। हा, ॿई वॾा एन।
अच्छा, हा
अच्छा
हा, सही ॻाल्ह आ।
हा, सही ॻाल्ह आ।
पेका, घुमण वगैरा, वया?
न, मुंजा पेके हिते ई एन, लोकल ई एन, पेके।
अच्छा, काथे, तहां काथों ज आयो?
मां, आगरे जी आयां।
अच्छा, तहां आगरे जा आयो, त लोकल
हा, त आगरे में एन, त पो वेंदी कोनयां।
कोई, हलो! हा, ॾींह भर थी ईंदा हूंदौ?
हा, वींदी त रोज़ आयां, पर उहोई आ, की अची वेंदी आं, मतलब कलाक में, अध कलाक में।
हा उहोई आ न, हुनई शहर में हुजन, पे का, त भइया छुट्टी न मिलदी आ, रुकण वास्ते, पो पांजो पाण खे बि लॻदो आ, घर वञी। के, मुंजा मुंजा बि पेका, प कानपुर में ई एन।
हा, उहोई न त।
हा
मिरई चकर हणी अचणो, आहे न।
हा, सभिन सां मिली अच। त मिली करे अच, ॿार घुमी करे ख़ुश थी वेंदा इन, बस और छा?
हा, आहे केर, ॿ भेनरूं एन, त मे, बि, भेनरूं एन। त उहे, ॿे शहर एन, भाउ आहे कोन, बस मम्मी अकेली आहे।
अच्छा, मिंजी बि हिकिरी भेनर आ। मा पी कोनें मुंजो भी, मां छा चंदा हिकड़ी भेनर आहे, उहोई ईंदी आ, मां घट वेंदी आं हुनजे घर। वॾी आहे मूंसां, बस हुनजी बि हिकड़ी धीअ आए और कोई आए कोन, त पेकन जे नाले में त, बाक़ी बस हे सावरा आहिन मिंजा। उनमें बि निराण कोन आए। पंज, बस भा ई भा एन, त बस हुते व हुते वञी वंदी आं, सावरन में अज़ फोन कयो मां, मां, चयुम तां करंदौ हे। त चईं कि हा ॿुधायो, त हुनन खे अज़ अज़ मां मोकलियो, मां चियुम ॾिसो जॉइन कयो तां बी। त ॻाल्हाइणो ई त आहे। केसां बी। से लॻदो आ न कि नए नए माण्हुन सां ॻाल्हाए त ख़ुशी थींदी आ कि भई, हेॾे हेॾे शहर में माण्हूं आहिन असांजा बी।
हा, सई असांजी सिंधीयत आहे त सही।
सिंधी त आहे, सई ॻाल आ ईय, मां कानपुर में।
अच्छा! कानपुर में, त आगरे आया आयो कॾहि?
आयो हूं हिकु ॿ दफ़ा, लेकिन हीअं कोई माइट कोने त काथे रुक उहो ई आहे कि, हिक दफ़ा आयासीं त ताजमहल वग़ैरह ईयं सभ घुमी के इये रुकया न, पो मां वनदी आयां मथुरा वृंदावन।
अच,
निकरी वियास मुंखे वृंदावन मां मां साल में हिक ॿ चक्कर लॻाईंदी आयां, बिहारी जी जे मंदिर। पो हुते वेंदा रहना, त इये आहे की आगरा में कोई आए कोन त काथे? मतलब हे हूंदो आ न कि, काथे रहूं काथे?
न हिते ई ईंदा करो न आगरे में शावन में तव असांजो सोमनाथ धाम।
छाऐ?
सोमनाथ धाम आहे असांजो आगरे में, गुरूजी रहींदा इन हुते। उहे ॿुधाईंदा तव जीअं कुछ या तांखे केंखे बि कोई दुख हुजे जे हुनजी दवा बी ॾींदा आइन।
अच्छा!
हा, ॾाढो सुठो ठहयल आहे असांजो, हींअर वर्सी बी आहे असांजे गुरुजी जी। ठाकुर नाथ जी, टे ऐं चार तारीख़ जो, पंजी तारीक पलो पईनो। त हुते असांखे रहण जी सुविधाऊं, सभ कुछ मिलंदो आहे खाइण पीअण जो, मतलब जीअं वर्सी में अगर तां अचो ता, त वर्सीअ जे टाइम ते, तांखे रहण जी सुविधा ऐं खाइण पीअण सजो सभ मिलंदो।
अच्छा, सोमनाथ धाम ता ॿुधायो, काथे आहे इये?
आगरे में आहे। शागंज में।
शाहगंज में, अच्छा-अच्छा, कॾहिं अचण वियो त मथे टेक टेके वठदासे, मूंखे बस उओई ख़बर आहे गुरू जो ताल कोई
हा उहो सिकंदरा में आहे, हा उहो गुरूताल आए, दुख निवारण गुरूद्वारो बी आहे।
हुते हेत हुते वई आयां हिक बार, जे मां आई हुयम न, त गुरू जो ताल गुरुद्वारा हुयो त हुते वई हुयम, बाक़ी त हेॾो मुंबई जेड़े शहर में में वनू न त हेतरो ख़बर न पैंदी आ न। हिन लाइ, तां एॾी सुठी ॻाल ॿुधाई त
हा मिंजा त गुरू आहिन इहे, मतलब मूंखे ॿई ॿार हितां ई थिया आहिन।
ॿार थियण जी दवाऊं बी ॾींदा आहिन, जीअं नव ई महीना तव्हां भले डॉक्टर वट न वञो तां। ऐं ई अल्ट्रासाउंड बी कोन कराइण ॾींदा तव, पैंजी दवा ॾींदा आहिन।
हा, बस डिलीवरी कराइण वञो तां हॉस्पिटल बस। हा हुनखे बि अरिड़हनि अरिड़हनि सालनि खां पोइ थिया आहिनि माण्हुनि खे
हैं केरो
हा, ही सोमनाथ धाम आहे शाहगंज में। सोमनाथ धाम तव शाहगंज में। हा हिते असांजा हींअर वरसी आहे।
मूंखे कोन
असांजे गुरू जी वरसी अथव तव्हां बल्कि अचिजो।
अच्छा
टे ऐं चारि तारीख़ जो वरसी आहे। हा टे चारि तारीख़ वरसी आहे तव्हांखे हिते रहण जो वग़ैरह सभु मिलंदो ऐं बाक़ी अगरि तव्हां हूअं अचो था त जीअं चंड खां पोइ जेको सूमर ईंदो आहे न, उहो ॾाढी धूम धाम सां मञाईंदा आहिनि हिते साओ सुूमरु। उहो ॾाढी धूमधाम सां म, हा ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि। तॾहिं बि ॾस ॾींदा आहिनि साए सूमर ते बि।
बि न
हा ॾाढो सुठो अथव हिते।
हे अच्छा के, असां मां पंहिंजी भेण जी धीअ लाइ असां आग में मटी उहाई मिली न चयो आहे जननि खे। हुन खे मतिलब कोई हुजे कोई सुठो माइट हुजे या हुजे कि बढ़िया घर हुजे त रियल आहे मुंहिंजे खपे त हुते कॾहिं अचिणो हुयो त हुते ज़रूर वेंदाह से
हा अचिजो ॾाढो सुठो अथव भई। चईंदा आहिनि हिन धरती ते त भई क़िस्मत वारा ई ईंदा आहिनि।
न भई इहा अगर
तव्हांजे असांजा जेके ई गुरुजी आहिनि न इहे तव्हांजे कानपुर में बि ईंदा अथव। कानपुर में अथव हिननि जी, मतलबु कानपुर में बि ईंदा आहिनि इहे। में वरसी थींदी आहे दिसंबर में हा त असांजा ई गुरू जी कान -पुर बि ईंदा अथव ॿ ॾींहनि जो मेलो थींदो आहे तव्हांजे कानपुर में बि। दिसंबर में।
ख़बर आ।
इह, इहो मूंखे ख़बर कोन्हे मां पुछी ॿुधाईंद -दव तव्हांखे, हा मां तव्हांखे पुछी ॿुधाईंदमि।
ह